हेलो।
हेलो।
हँ।
हँ। हैेलो। हँ बढ़िया हँ हँ की हाल चाल।
ठीक छै कहाँसँ छीयै अहाँ।
ओ बेनीपट्टी अहाँ।
हम ओम्हरेसँ छलहुँ बैनीपट्टीसँ आब एखन फिलहाल दरभंगा बियाह भेल यै तऽ दरभंगासँ छी।
ओ बेनीपट्टी मे किम्हर सॅं।
परसौनी जानै छियै।
परसौनी नाम सुनने छीै हाँ।
हूं उम्हरे परसौनीसँ छलियै एखन दरभंगा।
तऽ अखन फिलहाले मे शादी भेलय हऽ की।
नहि नहि सात साल हो गेल।
अच्छा सात साल सात साल तऽ हमरो भऽ गेल।
हँ आओर सब ठीक छी।
हँ हँ आओर सब बढ़िआ अहाँके कए गो टास्क पूरा भेलै।
नहि हम तऽ आइे ऐडे भेलो हं ओहिमे देखाबे छै पाँच नऽ ओहिमे नहि देखा रहल छी। से शायद आ ओ देखैने छियै तखन जे स्क्रीनशॉट भेजै छिये केओ जवाबे नहि दैत छथिन की छै नहि छै।
कथी के जवाब।
मतलब टैक्स मिलल छै कि नहि हमरा टैक्स मिलल छै तऽ। कॉल जाइ छै सैह नऽ।
हँ हँ जेय मिलल यऽ तैं ने कॉल जा रहल ऐ।
ओ
ओहिमे ओहिमे जे गोटा टास कम्प्लीट हैत वैह गो से अहाँ के नंबर ओहिमे से घटि जायत जेना पाँच गो अहाँके अय ने तऽ ओहिमेसँन जेना हमरा पहिल कॉल केलियै तऽ चारिटा चारि आओर बतायत। चारि आदमीे के आओर करलय।
ओ एखने केओ कने छलखिन हँ एगो भाइजी छलखिन। तऽ हुन्के सॅं बात के लिओ ये। तऽ फेर अहाँकेँ देखलहुँ व्हाट्सएप्प पर ऑनलाइन। अहाँके टास्क मिलल यै
हँ हँ मिलल अय तैं कॉल ऐल हमरा पर
अय दूगो बौआ छै अहाँके
एगो
आओर सभ हसबैंड की करै छथि।
एतै प्राइभेट स्कूल मऽ छथिन दररभंगेमे हू और अहाँ सब कतय रहै छीयै गाँवमे की बाहर
नहि नहि गाँवएमे ओहो टीचर छथिन नऽ
ओ बौआ कते दिन का यैह
एक डेढ़ सालके
हँ ओ तहन चाय सब पिलौं ठीक छै
हँ बस चाइए पी रहल छी
चाइए पी रहल छी अहाँ सबके चाय भेल।
चाय पानी भ गेलै
हँ एखने चाइए हमहुँ पिलौं
ओ ओर बौआ सब ठीक अय हम्म कते सालके बौआ अय
एगो पाँ एगो पांच साल के यै एगो तीन सालके
ओ उउ तहन तऽ बढ़ियां अय हु हु तहन त अखन दुनू छोटे छोटे ऐ
हँ ओ बड़का जे पाँच साल के ओ इसकुल भऽ गेल छै ओकर
अच्छा
आ छोट बला एखन नहि जाइ छै।
हँ अखन त तीने साल केै अछि ने ओ।
हँ तीन साल आब पुइर जायत पच्चीस तारीख के
अच्छा
आओर सब
आओर सब बढ़िआं
दस मिनट पुरबाक रहै छै ओना की बतीयेतई लोक समझे नहि अबै छै
हँ
ह पाँच मिनट दू मिनट तीन मिनिट तीन मिनट तीन मिनट के रहते करैत त कोनो बातो
आ हँ अब दस मिनट तक एत आ बात खेनाइ की करबै
उहा बात छै न
आहाके के ऐड केलाइठ ह
ओ अवन्तिका दीदी छथिन हुनके काइल रील देखए रहैन बैसल तऽ देखलिन कहलखिन मैथिली मे बात कर कहल मैथिली मे तऽ बात कए सकैत छी
ह हँ मैथिली मे तऽ बात कये सकै छी
हँ ई नहि पहिले पता च दस मिनट बादस मिन दस दस मिनट सबसँ बात करऽ पड़तै साह न
हँ हँ एक दिन मे अहके एक ओहै
हू फेसबुक से जुड़लियै ने फेसबुक पर देखने हेबै
इंस्टा पर काइल देखलहु बैसल छलियने इह टाइम मे पता नहि तऽ रील देख एना तऽ बच्चा सब मोबाइल देबे नहि करै छै कखनो तऽ रील देखै छलै तऽ हुनकर रील देखलियै तऽ मैसेज केलियै ने तऽ आय ऐड भेलये सभ केओ गाँव एते मतलब गाँवेमे रहैत छै दरभंगेमे घरे दरभंगा छै
तऽ घरे छै ने हू ओ
हमर सउस छथिन ससुर छथिन भैंसुर छथिन बस एगो भैंसुर छथिन एगो हम छियै दुइे भाय छथिन
तऽ हुनकर कनिया नहि
हँ ओहा दियादनीयो छथिन हुनकर बौआ सब छनि
ओ तहन तऽ अच्छा सब ज्वइंटे छै
हँ एखन तक तऽ संगे छियै आब एखन
हू एनाही बनल रहा आओर की चाही
हँ हुनकर शायद बीस साल बिहा कऽ भऽ गेल छनि हमर सात साल
ओ
हुनकर बच्चासभ छनि सत्ररह सालके हँ सोलह सत्रह साल सत्र अठारह साल के एगो छै
हँ
आर एगो सोलह सालके लड़की छै दुनू पढै छथिन
अच्छा अच्छा दूगो लड़की एगो लड़का
हँ बौआ छोट छथिन सात साल आ नओ सालके छथिन
अच्छा
हू अहाँके बौआ कि यऽ लड़का या लड़की
हमर लड़का छै
हँ
अहाँके एगो लड़का एगो लड़की ने
नहि दुनू लड़के यऽ
अच्छा चलु बढ़िया छैय हीं हूॅं
कि करबै जे चाहै छैय लड़की, हुन ओकरा लड़की नैय होय छैय
हमहूॅं तब चाहै छी दोसर बेर नम्बर लड़कीे भऽ जाय पर पता नैय सब कहै छैय कि जे जाय् जे चाहै छैय से नैय होय छैय
नैय होय छैय
हूॅं - लेकिन नीक लगैय छैय नैय जेकरा दुनु चीज भ गेलै एगो बेटा एगो बेटी भऽ गेल तऽ
हँ, रहनायओ दुनु जरूरी रहै कि करबै आब नसीब छैय तऽ नैय किछ क सकैय छैय
हूॅं ऊॅं, लेकिन कि करतै? हेतै तहन ने, अपना हाथ मे त छैय नैय
हँ
हूॅं
अहाँ पैघ छियै कि छोट
नैय पेग
हूँ सब सऽ पैघ
ननैदो ये
हूॅं एगो छथिन
हाॅं - ओहो छोट छैथ ननैदो छोट छैथ
हू हँ
तहन तऽ बढ़िआ यऽ
कि करबै? ननैदो जरुरी रहै हमरा सबके नैय छैय तऽ कोनो काज मे आब, दू दिना बौआा स के मुड़न केलियै केओ नैय छह
हँ ओहो रहनाय जरुरिये छैय। सही बात छैय।
हूॅं - अपन अपने जकाँ दोसर दोसरे जकाॅं, दोसर के छथिन पितयौत सब में
हँ उऽ तऽ छहिये
हूॅं अपन जे रहै छैय से आरु पितयौत जे रहै छैय से अलग भऽ जाय छै ने
हूॅं - पितयौत त पाँच छअ गो छैय सब आबै छथिन
- हूॅं ननैदो रहनाय एगो जरूरी छैय दियौरो रहनाइ जरूरी छै
सब किछ जरुरी छैय मगर कि करबै आब जरूरी बाला
एगे बेटो रहनाय जरुरी छैय एगो बेटियो रहनाय जरुरी छैय - हाॅं
किछो नैय होय छैय। जे चाहै छैय लोक से ने हमसभ जे सभ चाहलियै किछो नैय छैय ने ननैद छैय, ने दियौर छैय, ने बेटी छैय।
आंय उएह भऽ जाय छैय। जे नैय चाहै छैय तेकरा नैय होय छैय। जे चाहलक तकरा भऽ गेल
हूॅं आब अहाँ के पुरये बाला अय दस मिनट
इ रेकॉर्ड अपने भऽ जाय छैय, तहिया रेकॉर्ड करअ पड़ै छैय
नैय अय में तऽ कतौ ऑप्शन त छैय ने रिकॉर्ड के लेकिन उऽ भऽ जाय छैय अपने।
हँ तन तब टाइम भइये गेल छैय दस मिनट होबेय बला छैय जे बीस मिनट टाइ भेल ने एखन मिनट पहिले बतियेने छलियै एगो भाायजी छलखिन हुनके से
अउम फेर घरमे सब मतलब पुछेथ हेतय के छै नहि छै, बलो फेर घर मे तऽ पूछे त सब के छै
नहि नहि मैथिलि एमे बात करऽके छै तहन तऽ ककरोसँ हिन्दीमे रहै छै तऽ कनि सबके सक्को भऽ जाइ छै आ कोनो के छै अहाँ तऽ लड़कीे छियै लड़की से लड़की तऽ बात करे सकैत छी
आ नहि होइ छै ने कते लोक अपन गलत दिमाग लगाबऽ लागैत छै ने
हम गलत सोचै वला के किछु कऽ सकैत छियै
गलत सोचऽ बला किछ नहि कऽ सकै छिए
तऽ अहाँ के कए आदमी के कॉल करऽ के आयब।
पाँच मतलब एखना कहाँ हम तऽ एके आदमी केलियै अहाँ केलियै हमरा ककरो कॉले मे लागि रहल छै डिस्कनेक्ट इंटरनेट इशू बता रहल छै।
चलू तहन देखियौ हमरा दश मिनट भऽ गेल करब फेर
हु